हं। हेलो।
हेलो।
हलो। ह ह ह ह आब आबैये आवाज, हं ठीक ये आवाज। हं आवाज आबैये ठीक ये। तऽ तखन कहियौ आब, कथी पर करबै। हेलो, हं आबैये आवाज हं। तऽ अपना सब की टॉपिक की रखि टॉपिक की रखि। ठीक छै।
की लेब अपना हिसाब से राखि लिय, हमहु त कहब किछ ओहिपर। हं कथी राखब, यात्रा कि आइटी राखब, की राखब आइटी
हं आइ यात्रे राखि लिऽ कतहु जा रहल छी तऽ।
आत्रा हं हां
ह एहि बीचमे तऽ कतहु हम गेलो नय छल‌ऊ, किछु दिन पहिने गेल किछ दिन पहिने गेल छल‌ऊओतय की कहै छैय, इ हरिद्वार गेल छलहुं गंगा नहायके लेल- गंगा नहायके लेल तऽ रातिमे गुड़गाँवस रातिमे पकड़ने छलहुं, बस पकड़ने छल‌ऊ
हां
भोरर आइ फेर भिनसरे उतारि देलक ओतऽ हरिद्वारमे
हं
फेर ओतह नहेल‌ऊ-धोएल‌ऊ फेर फेर ओतयसऽ जे छैय दुपहरियामे ओतऽस बस स्टैन्ड एलहु ऑटोसे बस स्टैंडमे फेर ब बस पकड़ल‌ऊ, दिल्ली वाली बस तऽ दिल्ली बस बस अड्डा उतारि देलक, फेर ओतऽस एयल‌ऊ बस पकड़ल‌ऊ दु तीन गो, दिल्ली मे जे छैय बस अड्डा अन्तर्राष्ट्रीय आ कश्मीरी गेट लग जे छैय अन्तर्राष्ट्रीय बस अड्डा ओतऽ उतरल‌‌ऊ, ओतऽस फेर दुगो बस लेल‌ऊ, दुगो बस लऽ कऽ फेर, अपना-अपना घर एल‌ऊ।
हां-हं हम्म हम जे गेल छलहु है हरिद्वार तऽ हम राता-राति निकलल छलहुं है, हम हमर हसबैंड- घरवला आर बेटी छले छोट बेसी दिन से नहि गेलहु है, बेटीए छले तय कालमे आब बेटो अय तऽ ओहिटाइममे गेल छलहुं है, तऽ राता-राती निकललियै आ भोर भेलेय छलिए, एक बेर गाड़ी से गेल रहिये, आ एक बेर ट्रेन से गेल रहियैन, आ से जे भोरमे उ उतारलक, से अप्रिलके महिना बुझलियै आ तैयमे लागल जेना कि ठिठुरा देत।
ह ओत -ओतऽ- ओतऽ पानि जे हरिद्वारक पानि जे रहैय थिन गंगा जी जे रहैय छथिन, बहुत ठंडा रहैय छथि न बाप रे हमहुँ सब जे गेलहु नहाय ल, नहाय ल गेलहु स से बेसी नहैल कहा भेल। वैह तीन टा डुम डुब लेलों, डुब लेलों आ हांय-हांय उपर भेलऊ, पानि बहुत ठंडा रहैय छैय।
बड ठंडा रहैय छैय, हम तऽ डुमकी तऽ नै ले लेकिन हम जे छै से, लोटे ल कऽ काते-काते नहेल‌ऊ।
हँ
हँ हमरा ओ डुमकी लयमे कहै छै लोक डुमकी, लेकिन हमरा पानिसँ बड्ड डऽर होइए, एक बेर हम बहुत छोट रहियै तऽ हम डूबि गेल रहियै, डूबि गेल रहियै से हमरा अस सभके देखलियौ, नहिओ माटि माँगल ई सब होइए तऽ पोखरि के कात में फेर नहाय छै, उपनयन के अथी सब होइ छियै तऽ, पोखरि-तोखरि जाइ छियै तहिमे हमहूँ छोट रहियै। पाँच छ साल के, तऽ ओहिमे हमर एकटा पितयोत भैंए के उपनयन छलनि हेँ, तहिमे हमरा दादीए आओर दुनू दादीऐ मने हमर माँ अथी के ऐटा बाबूजी के चच्चा के कनियां। ओ पितिया दादी से आर हमर दादी सब गोटे के गुस्सा गेल रहिये।
हँ।
आ गोटे अपन ओ लेने रहथिन त ओहो नहि
हँ।
हँ।
देखलियनि दादीयो घुसलखिन ह त हमहुँ घुइस गेलियै हा पोखरिमे ओकर बाद हम छलियै छोट सभकेँ देखलियै खूब अपन स्नान क रहल अय पहिले देलियै पएर आ तकर बाद जे हइ से हम दे दुनू पैएर तकर बाद दुनू पैएर द के जे एक कम खदिया कि ह डूबैया आ गै हमर डूबैया तहन एकटा काकी छलखिन हे हमरा से सीधे हमरा कोरामे लऽ क कातमे ठार क देलत। से हमरा अपने डर ल कुकुरोसँ बड्ड डर ल लगैया किया त हम अपन सामनेमे कुकुर के जे छैय कटैत देखले रहियै कैटा के कटय सामनेहे मे। तकिया स।
अच्छा हँ- हँ सब रङ्गके कुकुर होइ छैय एहनो होइ छैय।
पइन स डर
हूँ पाइनसँ डर लागैए। सही बात छैय।
तकर बाद फेर ओ ट्रेन से गेल छलहुँ हे तहन फेर वएह पाइनसँ बड डर लगैया। मोन त कहय छैय हम त बच्चो हम बे त जे छैय से घुमबई ले ल गेल रहियै स्विमिंग पूल छलैया स्विमिंग पूल छलैया तयमे छले हम पकड़ै ले जाइयए त भागि जाइ छलै बच्चे के लेल फार्म हाउस के नय इम्हर लेने रहियए त ओयमे। त ओइमे अहाँके छोटकाटा के छलैया त एकरा पाइन से बड़ बेसी छैय ओयमे घुसल करै छले ततबे कालमे एकरा मुहे भरे खसा गेल आ तकर बाद नहि होइ त हम त पूरा अथी मे छलियै या सचेष्टे भेल ठार त सीधे ओकरा जे जे से पाछू स घुसलौं आ पकड़लियै आ सीधे उठा लेलियै ततबा काल मे नाक, मुँह सबमे पाइन घुइस गेल छलैया त पाइनसँ हमरा बहुत बेसी डर लगैया। आ एकदम पूरा दिमाग एक्टिव छलै आ पकड़ऽ नहि दै छलै भेल जे आब कनी देर आब तु नहेले आब निकल हम दिमाग खराब केने छैं तों हमरो अथी केने छैं लेकिन ओकरो देखलियै ओहि सेहा सब भ गेलैय लेकिन तकर बाद ओ जिद नै केलक।
हु- हु डेरा गेलैय बच्चा ने।
डरा गेलैय बच्चा ह आ अहिना हमर अ पितियोत बहिन हमर छैय त तिला संकरांतिके दिन जे इ जे होइ जे दिन चुरलाई बनय छैय लवा कथी कहय छैय ओकरा एक दिन पहिले बनैय छैय न तेरह तारीख क
संक्रान्ति। मकर सक्रान्ति मे।
ह ह मकर संक्रान्ति तऽ हिन्दीमे कहैये, अपना सभके कहै छैै अपना सबके तिला संक्रान्ति।
हं तिला संक्रान्ति।
तिला संक्रान्ति कहै छै, तऽ ओहिमे अहांके एक दिन पहिले दलान पर छलियै हे, दलान पर छलिये देखलियै हमर बहिन ओहि बीच घुमलै, तब हम कहल कतहु जा देखा कतौ जा रहल अछि, कतय गेल। ह गोलके कहलिए दयले जखन एतय नै कतह गेलैय देख देखलहु जे मूड़ी टा उठल आ दहशत ओकरा एते जे चिचियायो न भऽ रहल छै। यैह छोट छलैये चारि पाँच साल के रहै ओ।
तहन हम पानिमे घुसिकऽ तखन बाद मे ओकरा बाहर निकालियै।
ह तऽ ओ पानिमे, पानिमे केना चलि पानिमे केना चलि गेल छलैये। पानिमे केना चलि गेलखिन ओ।
कहैय छलैय कि बादोमे हम पुछलियै तु किया उम्हर चलि गेलही तऽ हमरा कहलक कि जे हमरा बुझायल जेना कोइ हमरा घीचि देलक हे। अपने मोने हम चैलि गेलियै। आ ओहिमे ओहिमे डुबि कऽ ने हमर बाबाके बहिन सब सेहो मरल छथिन त अखनो छपाक छपाक आवाज होइत रहैय छै। जे सब कहैय छै, तऽ ओ सब जे छै से ओ कहै छै।
अखनो आवाज आबैत रहै छै।
ओनाहियो आवाज अबैत रहै छै।
अच्छा, नै हम जेना अहां, हं जेना अहां कहलियै ने
अछि अहां, बिझोह रातिमे, बिझोह रातिमे कखनौ छपा छपाके सब सुनतै, हं से तऽ ओ हमरा कहलक कि ओ गीत
अच्छा।
चीन लेलक हमरा, तैं हम पानिमे नै नहाय नहाय ले जैब, हम कातेमे हम गेलहुं हरिद्वारमे त काते काते ते अपन लोटा छलैह, नहा लेलहुं। त हमी नहैल छलहुं, हां।
हं, तै दुआरे अहांके पानिसं डर लागैये।
लेकिन लेकिन नहायवला तऽ बहुत रहैय छै। अहियो बेर न न अहियो बेर ने अहियो बेर नहेनहारके कमी नै छलै।
अच्छा।
अहियो बेर छलै बहुत बहुत नहेनहार नया नहेनहार छलै।
ससुरके देहांत भेल हन। देहांत भेलैन ह तऽ छाया ताया के बात रहै छै न गंगा स्नान जरुर रहै छै लोकके। परिवार के, एक महिना पहिल छाया के बाद। तऽ ओहिमे सेहो हमरो सबके जायके हेतै। माॅओ जेथिन।
हां। सही बात छै।
पाइये पड़तै तहन देखबै जेना जे हेतै से। हँ पर जाइ छलौ लेकिन हरिद्वार घुमऽ मे हमरा बहुत नीक लागल छलै, गंगा कातमे घुमु इ कहु जल हवा लियअ।
हँ।
बेटीके हमर बड नीक लागल रहय ओहि टाइममे घूमऽ मे आ ततेक सुन्दर लगै छैय छोट छलै से एखनो सुन्दर छै छोट छलैए त एकटा लेडीज और जेंट्स छलखिन हें त से हुनका बड़ नीक लगलनि त कोरामे लऽ लऽ पुछि क जे कहु दुलार कऽ लियै। त से आइ काल्हिके माहौल बहुत खराब छैय ने हम कहलियै ठीक छैय। कोनो बात नहि हम इ हमर हसबेंडे कहलखिन नय- नय जे क लिय दूलार कोनो बात नहि हम कहबो केलियै जे भाय उ अननोन आदमी छैय कहलखिन नहि की हेतै सामनेेमे छैय ने। तऽ से से छलय।
आ गंगा किनारमे हरिद्वारमे साँझ सँझुका टाइममे नीक लागैय छैय आर
साँझमे-साँझमे हँ राइत मे एक दिन हम रुकल छलियै ओयमे हसबैंड के बर्थडे छलनि हेँ। त कहलियै कि चलू ओहिठमन मनबे छियै ओय टाइम मे ओतेक जादा स्ट्रेसफुल लाइफ फो नहि छलैया त ओहिठिमन हम सब मनेने छलियै त से नहि ग गंगा के एकदम जे ओ हरकी पोड़ी ज छैय त एकदम पास त नहि कहि कनि हलका
बिन होटलो सस्ता रहै आ बढ़िआँ ओत धर्मशाला सब रहै सेहो धर्मशाला मे जाउ घुमु।
हँ -हँ से समानके नहि कमी रहै छैय पैसे पैसेके कमी भ जैत अहाँके सामानके नहि कमी रहै छैय।
वएह रहै छैय पैसाके तऽ कमी रहिते छैय। बजार हाट जाउ त एको पाइ बइच कऽ नहि ऐत।
हुं जखन जे खयबाक इच्छा हुए जे सामान खरीदबाक हुए खरीद सकै छी तयमे नय कोनो दिक्कत रहै छैय।
हमरा हिसाब जे खेबाक हुए से जरूर खा लेबाक चाही किय त एक एक एज के बाद जे ने लोक खा नहि होइ छैय पाइ बेसी होइ छैय लेकिन खा सकै छैय। सभकिछु से समस्या भ जाय छैय मोन भइर खा लिय हँ। हँ।
हँ।
देखियौ हम रहय छलहुँ संयमित तैयो हमर गाॅल ब्लाडरके ऑपरेशन भ गेल।
अच्छा -अच्छा हमरो भ गेल यऽ गॉल ब्लडरके ऑपरेशन।
हँ।
हँ- हँ इ त सबके भ जाइ छैय बिमारी ज जेकरा जे हेबाक रहय छैय से त हेबे करय छैय। जे अवस्थामे हेबाक रहतै तयसँ- तयसँ लोक घबरे घबरेतै तहन त भ गेलै। जे हेबाक रहै छै जीवन मे चाहे बीमारी रहे ओ चाहे कोनो घटना रहै छैय ओ भइएके रहै छै ओ।
हँ। हँअ लेकिन आब अहाँके आहार बिहारमे आब कमी भऽ गेल ने।
हूँ आहार मे कमी भऽ गेलै। हँ से- से बात छै पहिने से आब कम -कम भऽ गेलै आहारो कम भऽ गेलै।।
हमर मां हँ हँ हमरो मां कहै छै
हूॅं।
सबके कम भऽ गेल छै। आ जे खान त छै नहिये मतलब केना प पैदा भऽ रहल छै पीठ दूध त पीबो के नै चाही।